हेलो हेलो हँ
हँ अंकिता अंकिता बाजै छी हँ गुड मॉर्निंग केहन छी
ठीक छी अहाँ केहन छी
हमहूँ नीके छी ठीक
कुछो नहि की करियै इहाए अभी तनि पंखा के नीचे आके बैठल छियै
ओ बड्ड गर्मी लगै है की
गर्मी है बड्ड गर्मी है
अच्छा तऽ कीसभ भेलै मैरेज एनिवर्सरीमे अहाँके मम्मीके भोज भात केयने छलियै की
हँ भोज भात केलियै
आ ई तऽ हमर नहि पुछ
पूछ पूछलियै ऐं अहाँके फोने नहि लगलै
फोन नहि लागल हमर नम्बर तऽ चालूए छलै किए नहि लागल फोन
फोन केयलियै लेकिन फोने नहि लगलैए अहाँके तऽ हम तऽ की करियै घरमे कोइ ठल रहलै ने जे हम अहाँके भेज दियै जे जाके कहि देते
अच्छा कोइ बात नहि कोइ बात नहि
नीक जगह भेलै कि नहि की कीसभ भेलै ओहिमे
भेलै रहलै मङ्गल दिन रहलै तऽ खीर पूरी आर बनलै
अच्छा खीरे पूरी बनेलियै
हँ आ केक कटलै डेकोरेशन आर भेलै केक कटलै आ आयलथिन सभ चारि भाय छथिन ने तऽ सभ कोइ आयल रहलथिन
हेलो हँ तऽ की करतै आदमी दिनो तऽ देखय पड़े है किने
पड़ै है उहे सब देखैत रहै
कै मा सालगिरह छल मम्मी के एबरी
छ सैंतीसमा साल रहलै
सैं तीस साल भऽ गेलै चाची जी के मैरेज डे के
हँ
ओ
आ हँ छ सैंतीस साल भऽ गेलै
तब तऽ नीके छियै
ह्म्म हँ आओर अहाँ की करै छियै
हमहूँ कुछ नै करै छियै अभीये हम ने पूजा उजा केलियै यै हँ मम्मी जी नहि छथिन कि ने बाजार गैल छथिन उ रहै छथिन तऽ उह पूजा पाठ कऽ दै छथिन किनेे
ओ
तऽ हमरा कभिओ मान कयलक तऽ कयली नहि तऽ नहि कयली लेकिन नहि छथिन तभी बुझै छियै कि भगवानोकेँ देखय पड़ै हइ केना छोड़ि दियैन अए के
हँ हँ
तऽ उएह लेट भऽ गेलहूँ हेँ तऽभी नस- -स्ता पानी कऽ के इहाए कनि हमहूँ पंखे के नीचे बैठलिअ हँ कि भाइ चल त गर्मी दूर कैयल जाय
हँ हँ हूँ तऽ सभ काम काज करयै पड़ै हइ अकेले नै
हँ तऽ जे काम काज रहतै ओ आदमी करबे करतै की ने
नहि ओ रहै छथिन तऽ तनि काम बटाइ गेल कुछ कुछ कार्य ओ क लेलखिन अहाँ कुछ कार्य करे एना तऽ अहाँके करै पड़ै हइ
हँ रहै छथिन तनि एनी उनी के कुछ कुछ कऽ दै छैँ करबे- -करै छथिन
हँ
आओर सब कहियौ ने पापा कतऽ छथिन अहाँके के
पापा तऽ छ कले नापी भेलै या एक सुबह गेलखिन से शाम मे आबै छै पापाजी छथिन ने तनि नहि जनै छियै खेत बाड़ी आरके केत्ता पट-पर्दा आरमे झंझटिया होइ छै तऽ हँ खेतबाड़ी के नाप पी भए गेलै ओहेमे गेल छलखिन सुबह दो रोटी सुबह मे अलथिन आ दो रोटी खालथिन आ कहलखिन गे रोटी लए तऽ हम हमरा सबके आगके लगलै कि एथिन दिनमे आब सब कि कयल जाउ तऽ अल अलथिन शाममे
फोन किया नहि लागै छल नापी जोखी होइ तऽ जाइमर लगा दे है कि
नहि नहि पता नहि की होय गेलै हुनकरा फोन के लेकिन नहि लगलै फोन
ओ हँ तऽ कखनको कखनको तऽ टावरो भाग जाइ है कि ने
हँ नहि लगलै फोन
दिन भर भुखले रहि गेलखिन
हँ दिन भर भूखले रहि गेलखिन आओर एलथिन शाममे आ हमरा पापा जे छथिन से तनि खिसियाह हथिन बाते बाते खिस्या आ जाय हेथिन की खथिन कि खथिन
तऽ धूपोमे तऽ पड़ि गेल हेथिन कि ने दिन भरि तऽ बड्ड धूप चलै काल्हि
हँ हँ बड़ धूप रहै इह मे नापी दिन देखाय डेट पहिलही से देखाय रहलै
ओ
कैंसिलो नहि गैल पड़लै तऽ ओहि लेल गेल
अलथिन शाममे की कहै छियै किए खथिन किए खथिन चावल खथिन किए खथिन ओहे गुनुन मे लागल रहियै अब की कहियै कचा बा भू भुजबा देलियै रहय चूड़ाके
ह
नहि खलथिन चावले खलथिन
ओ तऽ काम भेलै काल्हि
काम नहि अभी काम तऽ फाइनल नहि भेलै पूछलियै र रात मे की ए काम फाइनल भेलै नहि नहि भेलै अभी आओर एक आर आदमी है ओकरा मंजूरी नहि है तऽ ओ अपना बेटा आर बूझ बूझ लेतै तब जाके फाइनल होतै दू तीन दिन लेतै टाइम
ओ-अ हँ यै कटियौ कटि लेट भ जाइ
हँ दू तीन दिन टाइम लेबै हइ आब ओ लऽ कऽ आब देखियौ की कहै छै केना होइ छै
हँ त जे हैत सभके मंजूरिए से हैत कि ने
हँ पड्डी पदाल मे तऽ इहे होए है कोय एगो चौक लेट तऽ फेर उ कही चोक लेत एना हेतै तऽ बँटवारा हो जा छै आब सभ कहत कि नहि हम इहे लेब नय हमी हे लेब एना केना होइ छै हम बाटे तब उहेमे तनि मनि तऽ होइए जाइ हइ सभमे दू दिन बाद मे राम मु सटाके ई सब देखियौ की कहे है की बात होइ हइऽ दू दिनके समय दियाइ हइ कहनि पुछलियै कि कनि की एना भेलै तऽ दू दिनके समय भ लयल गेल ही जे अपने आरमे होतै आ मसूराथी होतै बँटवारा आर
तभी घरे पर छि कि ने अहाँ।
की कहालिये की बाजलिये
अहा घरे पर छिए की न अभि
हँ घर
ओ कलेज अहा अभी है कि खतम भऽ गेलै?
ह जी कि की कहलिये
कले कोलेज अहाँके अभी चले है कि खतम हो गेल
च पी जी आरऽ होइ है त कॉलेजो चले हे
अच्छा पी जी में एडमिशन केलिए हऽ ओ लै तऽ बड़ कुछ-कुछ करैत रहयके चाही आदमीके पी जी तऽ यूनिवर्सिटीमे अहाँ करबेने छै हेबै किने हेलो कहलियै अहाँ यूनिवर्सिटीमे करेने छै हेबै कि ने
हँ इनवर्सिटी मे करने छियै
तऽ दूर है कि पासे में कहा सब के इनवर्सिटी छै
तऽ दूरो नहि है, लगी है बीस मिनट जाय में।
ओ बीस मिनिट लागि
हँ बीस मिनट तऽ गी- की पर लगिय रो से अन्दर तनि कनी बड़का छै तऽ अन्दर जाय मे तऽ और टाइम लगै हइ तऽ अन्दर पैदल लोक जाय हइ आब गाड़ी वाड़ी अपन रहे त तथोड़ा ठीक रहै हइ ठीक है